की ह।
ठीक या अहाँ अपन कहियो।
की सब भए रहल छै।
कहां किछो गाँंव में घुमि रहल छीय अभी गाँंव के मौसम ततेक सुहाना लागे छै ने। की कहलियै?
हेलोउ।
हेलोउ।
की सब भए रहल छै?
कहाँ किछ की हेते रोड पर घूमे छी गांव के मौसम बड़ी सुहाना या
खाना पीना भेलै?
नहि कहाँ भेल या आब हैत कनि देरके बाद।
ओ अखन तक खाना नहि भेलैए साढ़े न बजे तक।
नहि नहि भेल या।
और की सब भए रहल छै पंडिताय सीखै छियै ने अहाँ।
हँ हँ पंडितारे सिखे छी अभी चलि रहल छै पंडितारे के पढ़ाई पूरा।
की सब पढ़य पड़ैया या पंडितारे मे?
पण्डितारे मे पढ़ै पड़ैया वेद, गीता, दुर्गा सप्तशती
की सब?
ई सब पढ़ै परैया श्रा वेद पढ़ै पड़ैया दुर्गा सप्तशती। तकर बाद कर्मकाण्ड ईसभ पढा पड़ैया
ओ, की सब नहि सुनलौ आवाज कटि जाय या
वेद, दुर्गा सप्तश ती तकर बाद अथी कर्मकाण्ड ई सब पढ़ै पड़ै छै।
ओ तऽ अहाँ की सब एत पढ़ि लेलियै।
अभी हम वेद पढ़ै छी कर्मकाण्ड सिखे छी। दुर्गा सप्तशती।
गीता पढ़ल भए गेल या।
हँ हँ गीता पढ़ै छी।
सब श्लोक याद येए?
नै याद नै येेए।
देखलाके बाद याद पैड़ जाइया।
हँ देखला के बाद याद पैड़ जाइया।
हँ, हँ, हँ, हँ।
अभी जगन्नाथ जीके रेलिंग रथ यात्रा चैल रहल छै।
ओ हो तऽ मे जायके विचार या कि?
हँ देखियौ तऽ छै तऽ आब भगवान के दया।
के सब जायवला छी?
छियै तऽ सोचले छियै अकेले।
अकेला केना आहाँ चैल जेबै एतयसँ तऽ बहुत दूर छै।
हँ से तऽ छै लेकिन बड़ी भव्य सुनै छियै जे छै।
हँ से तऽ भव्य होइते छै तऽ आहाँके क्लास मे की सब पड तारा सीख रहल यऽ?
हमर क्लास
हूँ, हूँ।
हमर विजय गाँवके दोस्त येए। मन्नू छै अंकित छै।
ओ-
आहाँ के खाना पीना सब भऽ गेलै?
नै हमरो नै भेलै येए।
अच्छा उम्हर मौसम केहन ये? तऽ हमर मित होबा के
हेलो उँ
हूँ।
और सब बतौउ।
ठीक येए?
हँ बढ़ियां छै।
हँ।
नेटवर्क मे आहाँके इश्यू या की?
नै इम्हर कनिटा इशू भेए रहल येए। आ छै
और सब कहियौ तब? आहाँ कते लेवलपर पहुँचलियै यऽ अथी पढ़लियै शास्त्रियो सब ने करऽ पड़ै छै एयमे हूँ। शास्त्रियो सब ने करय पड़ै छै एयमे? हलो हलो